हेलो हाँ गु गुड मॉर्निंग के छियै यौ की हाल चाल है
हँ हम ठीक छी अहाँ बतिये ने अहाँ कैसन छियै
हँ हमहूँ ठीके छियै नीके छियै की कहिै कहियौ ने
हँ ठीक हय आओर सब तऽ जैसे जैसन वैसे चलै छै
हम पता चल कि आइ महिना मे अहाँके बर्थडे आबे वला छियै जन्मदिन
हँ न न ए महिनेमे नहि छै हमर जन्मदिन अहाँके कोन कहै दलैक जे एहि महिना मे जन्मदिन छै
तऽ कीसभ प्रोग्राम है किछु सोचने छियै कीसभ करबै
नहि तऽ अभी हमरा बर्थडे मे टाइम छै एहि चलते अभी कोइ प्रोग्राम न सोचले छीिय
अभी बड्ड टाइम छियै
हँ अभी टाइम छै जैसे हमर बर्थडे होइ छै सितम्बर मे
ओ अहाँके सितम्बर मे होई क तारीख के रहै
सितम्बर मे ओ दू दू बाइस तारीख के छै हमर
ओ दुपर दू बाइस हो हुए कि ने
हाँ अ
हमरो तऽ बेटाके सीतामामढ़ेमे छियै लेकिन छओ रते छै अहुँके तऽ गर्मी गर्मिएमे पड़ि जाइ हए
हँ हँ
अहाँ घरपर कहाँ मनबै छीियै अहाँ तऽ दोस्त सभके साथे भागि जाइ छी पार्टी सार्टी किछो देबे नहि करै छी
की करते घरे मनायके घरे तहिके चल जाै छै बाहर बस ओहिमे गयली मन्दिर उन्दिर जाययली हो गेली
ठीक है तऽ एमरी कीसभ करबै किछो करब तऽ अहाँके बजायब तऽ हम आयब बुझलियै
हँ हँ जरूर अहाँ कहै छी त कि बोलबे अपने के
पार्टी साटी करबै कि ने
हँ ए कि सोचबे तऽ छै लेकिन पैसा के तऽ कमी छै ने ई कारण
यौ तऽ अभी तऽ टाइम है पैसाके जोगड़ करू अभियएसँ कियकि सात घर के बात साल भर के बाद छियै ई पार्टी सार्टी कह लेब जे ई सब मौका बार बार कोनो अबे है
जन्मदिन तऽ बार बार आबै छै एहि चलते कथी उतना सोचल
तहाँ बार बार अबे है उ तऽ साल भर मे अबै है
अ तबभ थोड़े जिन्दगी ल बात छै कि अभी पचासो बारी जेब नाम दी
ओ तऽ हेबे है लेकिन की भऽ गेलै साल भर के चीज है आदमी तऽ कनि कछो एन पार्टी सार्टी कयए लेतै तऽ की भऽ जाइ छै यौ
पार्टी सेटिफाइंग की होतै बे कामके
अहूँ कंजूसे बुझाइ छियै
हँ हम तऽ कंजूस सहीमे बा छी
त ज्यूस मरा चाय मनना नहि लोगे ग
की कहै छी अहाँ
हेलो
की कहै छी अहाँके आवाज न आबै छै
नहि जाय हय आबाज कहलिये कंजूस वला चालि हमरा नहि नीक लगै हइ
तब की करबै कमजोस हो यहाँ पे स्थिति खराब छै आजकल कम्पनी लॉस मे जाइ छै तऽहि कारण
कथी के कम्पनी छै अहाँके जे लॉस मे जाय
हमनी जूता स कम रखले छियै
मौचीवला काम करै छियै
भी रखले छी दुआरिए दुआरि जूता सियै
ओ गाँवमे घुम घुम कऽ करैत छथिन
हँ गाँव के लोग सबके
यइ तऽ कते दूर अहाँ के गाउँ छै हमरो ज जूता चप्पल बहुते टूटल छै
नहि तऽ अहाँ भेजियो दवइ तऽ होइ जेतै कभी सन सर्विस बन्द क ले छियै काहेक न अपना हो रहले ह लोको सब बड़ा ने गाँव के ठीक होइ छै काम कराइ लते पैसा देबे न करते
हमरा लेबरज मजदूर नहि भेजब अहाँ अपनेसँ आब कऽ नीमनसँ सी देबै
नहि तऽ हम एू करै ले लए आदमी रखले छीिय हम तऽ अलग अलग काम करै छी ने हम दस तर गोर पसारले छी
दस जना गोड़ पसारने छै अहँ
हँ
अहाँ कहलियै की अहाँ अपने से क देतियै कनि मजबूत से सी देतियै
आगे भेज देबै हम ह निमस कदय हमर दोकानो बार जाफरपुर मे चप्पल सीए वाला
ओ
ओ भी बेच देम तऽ अहाँके चप्पल ज
ओ अच्छा कोइ बात नहि तब हम जबरदस्ती नहि छियै
ने हाँ की करबै
आर कोन कोन धंधा आर के चलै छै ओ तऽ चप्पल जूता भऽ गेलै आरो
आउ बिहे नर्मल आब किराना के खोलले छी अंडा भुजिया बेचेवालला
ओ अभी तऽ आम के सीजन छियै तऽ आमो सब कीनै छी बेचै छीयै की
नहि तऽ आ उखे तऽ अपन गाछी छी त त डायर्ट गाछी हमनी बेचे छी
तऽ धन्धावला आदमी छी तऽ जाहि सीजनमे जाइके धन्धा होइए ओसभ किएक नहि करै छिय अहाँसभ तक
क इतना नहि त खर्चा हो जाइ हो जाै
र ओ सबमे कोइ कम नफा नहि छियै देखै ा बड आदमी सब काम करै हे गाछी के गाछी कीन ले हे आ हमसभ बाहर जााकऽ बेचबै
हँ एक सब बड़ा नीक धधा छै ने
लीचीके बेरमे हमर तऽ दादी छियै बुझलियै तऽ सारा गाछे दे दऽ देले हइ दोसरके उएह धोबै हइ उएह सभकिछु करै हइ सालमे ओकरा आमो दै हइ आ पैसो दै हइ
हँ त तऽ ई बड़ा नीक चीज छै ने क सारा काम क के प्रोफिट भी हो जाइ छै
हँ दू तीन जना गाछी छियै तऽ उ दर तन दो सए के उह आ आदमी धोम धा आम जब फड़े है तऽ आमो तऽ जे हे खााय लए कते क्विंटल मे कते कुछु बात भेल हे दुनूमे
अच्छा
आ ओकरा बाद अहाँ से कहू कि सालमे एते पैसो दैके हइ ओकरा
पैसे दै ग हँ तऽ ई बहुत नीम्मन चीज छै
शुभ हो जाए है उुजलिय
हँ हँ
आओर सभ बाजू ने तऽ की करै छियै अहाँ
अभी उह पढ़ाइ छनली है लेकिन तैब
आ यौ तऽ अहाँ धन्धो करै छीयै दस जगह पैरो पसारने छी पढ़बो करै छी कते कते अकेला आदमी यहाँ करै छी
हँ त पढ़ियो लै छ बिजनेस धन्धा उन्धा त धन्धे के पढ़ाइ करै छिय ने
ओ मने कते ओहिमे लगभो पड़े हय कते कमाायके पड़े हय सएह सभ बढ़े छै
ह
आइ काल्हि सभ चीज के पढ़ाइ चलि गेल अइ बुझल की आ
हँ कोनो काम करैके छिय पहिले पढ़ेके पड़ै छै ने
हँ पढ़ब पड़े छै
हँ बात सही कहै छियै य
अमरुदल्हा तऽ बिजनेसे करै छथिन कहाँ पढ़ै छथिन किछो
हँ न तऽ ओ पहिला ही पले छथिन ने
पहिले तऽ आइ टी आइ कयने छथिन ओ कोइ डिग्री फटिग्रीके ओकर सर्टिफिकेट किछो हेबे नहि
अच्छा
आ बिजनेस करै छथिन तऽ कहाँ कछो पढ़ै छथिन कहल कठिन किी हम बि ग्रेजुएशन कले छी तऽ ओहो सर्टिफिकेट आजल कॉलेजेमे है हमर
जे
य अपन बिजनेस कऽ लेलियै तऽ हमरा सर्टिफिकेटके बो की जरूरत छै तऽ हम कहलियै कॉलेजमे किया हत तऽ लाइ कऽ राखि लू अहाँ
ह हँ हँ
बुझलिय इएहसभ तऽ घर परिवारके बात छियै
ह की कर सकै छी जे होइ छैइ से होइ ई
आ कचरी अहाँ जनै छियै प्याजके कचरी नीक लगैए अहाँके
हँ
बहुत आदमी ने एकरा पिय पियजुआ कहत
अच्छा तऽ अहाँभी प्याज अथि छ ने इ प्याज कचरी
नहि य हमहूँ कहलियै कि भुजियाइ कि कचरी उचरी बनि जेतै तऽ बेसन नहि छलै एहि भरोसा सभ प्याज नहि कटलियै हे तऽ हमर एगो ननद छथिन उएह बैठल हथिन काटय लए एते हुनका आँखि में लगे है बुझाइ कि रो अच्छ थ
जेिय
आँखिमे तऽ हमरो बड लगै हय लेकिन पानिमे लोक राखि दे है तऽ ओहिसँ ओकर तीता अपन हटि जाय
ह नहि तऽ हमरो ए मनमे मनमा बेगम फुए छथिन हुनकरो बड़ा अह अथि करै छै
आँखिसँ किदो प्याज कटबै कि ने लोर चुअत ऐसे होय हय क कि आँख अहाँके ब मने नीक है ठीक है अभी ओकर रोशनी क किछु कमल नहि
हँ हँ ई बात सही कहै छी अह
ह
ई बात से हम सहमत छी अहाँके ठीक छी तऽह काम करै छै हह फ्री होबै तऽ फेर अपनेके दू घण्टा बाद अपनेके बताइ देबै हमरा तऽ यार
हँ यौ याद याद करैत रहब अहाँ बिसरि जाइ छी छियै
हँ अब तऽ बड़ी छै बेचे जाइ छीिय ने तऽ उे तऽ
जाउ ने तब तऽ साँझ भेली जाउ धन्धा केना कोनो गलत बात थोड़ी हइ अपन आदमी किछो करू दू रुपैआ कमाउ
ठीक छै ठीक ठीक